फेर हेलो
आपका पिज्जा आ ह आ रइ है
वाली बतल कहचे हमारा तऽ टोपी लगा दे है
हँ छटटा बनने गई थि मैने बाल मन्दिर कल
अधी आवाज आरही है अधी कट रही है विजवला आ ग
तऽसालजी जी के फोन आबै त शर्म लागी मस अर पैसा मोड़एगा हमारे कोनो तु देख देखो हे भानू
ना तऽ नाअ
को रिश्तेदार आय तादोे समय लगती है बताउ ऐसी बुढ़िया हमारे घर एक अमा
हँ
मौसी इसमे ओ न कंधा खाी लिय हम प बाद हमे भी खा लिया न त ओ धोंगे ने सिलक ओ त ती कीऔ चज कर फोन स तू होसा कम्पीट करलो कोल आराम भ कर ल फर धगा नया भ आएग आओर बताउ
दूक जा अी बइक खरी करवाउ उस
करओगा ब
बइक खड़ी करवाउ अभी ओइ बइक खड़ी कर दे य त गंडल मे करेगा मज छै चारजी कदे अ चाभी चाभी दे दता आ फोन गी स्प्ले गई डिस्प्ले गई जी फोन की मम्मी आगी आगी जी जी आ जी जी आ ऐ वाली दवाई दवाई ढे वो वाली कह जी ओ कोन हेलो अभी लाइन आगे चल लाइ आगे चलि गई लाइट आगई लाइन आ ग सीधी सीदी वहाँ पहुँचा दिखाना है क हाल आ त कहाँ पाँच उन्नीस टाइम दाई जा रहा ह पी एम क दे अभी दिाई जा य य दिखा जा रहाै क्य रहत रहा आइौ चना न उतरी चल अनु आ जा ए मर्स पट यू य ने बइक यू बइक अनू ही चलाबे हमारी
बिहारट रखे है सारे मोहले के बालक तेरे पापा ने इ की आदत खराब हो रही ह सारेके
एक तऽ पापा ने ठेके पानि भेजे है
हू हँ देख ले तू
यू जब कही भी जाउ मौ न घूम ने ही जाउ मे
हँ
कभी बम्बे प घूमो अपन घूमो
एक बात य कुर्ता ले जा रहे है
म सोई न ई तू सभत सो गे म
र चनी से बात करी हैो हँ दब ल अख अच्छा ोड़ तोड़ने तुमार लोड़ना क भी त बिलकुल अच्छा त स जीद आग ओइ ओह एक तारक दी दूसरीी काल लल साइड अछा आोबै चगे आर फोटे ने आ फोन आहिआ से पतो यान मै कनी बन गी
ओ बता र मुे अभी लाइट करने जाना ओर बता
ह
चल तू फेर चलू बना ल दीै लै
न के ब त बइक बीज वगूी बइक ला के क मने इर ो तब देखू पैदल कितनी जाएगी एक एक मिनट काम तऽ यके बसे ह न या त कमीशन मारो या को काम कर ी जाएग हम छ जितेथि ढोट पे
क खरी करत साइकल ने परेू डिलिवरी बॉय ऑर्डर ले के जा रहे है डोटो यपर जली कर क पेट कर
बारर क म आ
मोट फोनमे जा म मोटे मोटे
नहि मिलेगा
नहि मिलेगा पैसे पे लटके दारू के ठेके उधर आ रहे आके सो
अभी पड़ रहे जी जी ये तीनो बाइक चलाने को
हं कर भाइ बुढ़िया न शाहजी के सा रहै जी जी के बोल पूछी क बताय की कै ॉरान मेेल ह त सेर पानी पानी नहाया न सर दर्दै सरी दुपहर आयी बुढ़िया एक इ एकतीस तारीख फोन कर इ एकतीस तारीख सब भेजियए काम करबबहुतु शरीे सााँस ओ छोटा मसा हम नामैब तुम्ारे यहाँ पे हँ याद आब मम्मी की
पल क कहले
बहुत मुशकिल बची त लगै
जी जी नओ हो गी नओ
आ आदमी आदमी मतलब ऐसे थोड़ा अ मत इतना होना ह दूधिया क काम ह उथोोच तीू के तरह ती के करय तोरा हँ मै तेरा मानदा मानदा
बा भगार बास भनू तू मान द दीदू तू मान हँ ह सोदला तूई बन म अच्ा बहुत देस पाबू ने हस रोट खाे खा पाबू ने कहै रोटाऽ खरनााकै बड़ा वाला करा मद आऔर रोटी खाबा ज ओनू बैठ जाएगा ज गुस्सा ह जी भैय टाइम इस ओवर
आग ओट ब